बोलिऔ ने अहाँ ह बोलिऔ ने अहाँके आवाज नहि आबै हइ बलआमे
हेलो
हँ बोलियौ ने
अहके ैक्स बनि गेलै पूरा हो गेल की
नहि नहि भेल बादले जाान लए बढ़ले जाइ हिकै
की कहलियै
बढ़ले जाएगा
हँ
ओह दिक्कत हो रहमे कुछो नहि गलती हो लै खाली य कान दू हर्षी कार तर कार गलती होलै ओकरामे गलत गलत कतु डालि देलकै दा क सबब तऽ सहिए लिखले ह है
फरसी उधर घर गलती हो गेल लक बाद
देलक गलते आलस आगू बढ़ल जा रहल हनि
हँ
अभिय ओह कर रहियै त नज नहि आब स सुोचले करि लए कह काँस छियरमे
हम छियै समस्तीपुर आह
बेगसरा
ओ
सोचलियै कर कऽ देखै ह कतेक दूर तक जाइ छै। लेकिन ई तऽ बढ़लए जा रहलै हन
हँ ई बनल केतेक बनबै ल पड़तै बहुतै
रिजेक्ट करि देतै बस भए गेलै एक कतेक मेहनत करबाक छै। एगो पूरा कयलहुँ तऽ हमरा तीन सए किछु रुपैआ आयल अठारह रुपैआ आयल
ह
हमही सभसँ बेसी कयले रहूँ हमरा साथ आठ तीन चारि गो रहल सभसँ कम हमरे आयल
ह
आओर सब ब करै लागल कि अपने तऽ बड़ी कले रहियै अपनेए काम आयल हमरो आरके बेसी आयल अलो कोइ बात नहि हो जा अइसन थोड़ी होत कि हम कले रहहित हम च सब सहिए होत
हँ
आ बोलू सूते जााकिन किी
पंखा कवाज अवाजोमे सही खता
हँ ठीक है सुबह कीजएगा ठीक है।
ठ